हलो नमस्कार की आवाज साफ आबि रहल छै
हँ बिलकुल साफ आबि रहल छै नमस्कार अहाँ केहन छी
हम बढ़िआँ छी धन्यवाद अहाँ अपन हालचाल बताउ
भगवानक कृपास से सभ ठीक चलि रहल छै आइ छुट्टीके दिन छय तऽ केल आराम करैत छी
बहुत नीक कल कही आराम करबाक समय भेटब सेहो कठिन भए गेल सेहो
बिलकुल मोबाइल काम आ जिम्मेदारी बीच समय बहुत जल्दी बीत जाइत छै
सही कहलियू हमरा कखनो कखनो लागैत छै जे बचपन मे दिन बहुत लम्बा होइत छल
हँ आ आब पूरा सप्ताह केना बीति जाइ छै पता नहि चलै छै
शायद जिम्मेदारी बढा बढ़लासँ एहन महसूस होइत छै
बिल्कुल जखन हम बच्चा रही तखन सिर्फ स्कूल आ खेलक चिन्ता रहैत छल
आ आब बिल काम भविष्य लक्ष्य बहुत किछु सोचय पड़ैत छै
सही बात मुदा जीवन मे यात्रा सेहो रोचक छै
अहाँके खाली समयमे की करब नीक लागैत छै
हमरा किताब पढ़ब बहुत पसन्द छै
वाह कोन प्रारक किताब
इतिहास विज्ञान आ जीवनी
इतिहास किएक पसन्द छै
कारण इतिहास मतबद छै जे मानव सभ्यता केना विकसित होइ
ई बात हमरा सेहो आकर्षित करैत छै